हो हेलो
हँ राधे राधे बोलू।
राधे-राधे। की बात, की हाल, की समाचार, एकदम बड़ा हरबड़ाल, एकदम राधे-राधे, तनिका आराम से प्यार से बोलतीे ते एकदम बोले जात के राधे-राधे राधे-राधे बड़ा मीठा अथि होइ छैय ई बहुत प्यारा नाम हय एकरा बड़ी प्यार से बोलैके चाही। जैसे राधे-राधे ऐसे करके एतनो बुद्धि ना है।
न बुद्धि बँटैत रहली तऽ अथी ने जमीन रजिस्ट्र बुद्धि बटैट रहली रहै तऽ जमीन रजिस्ट्री करबाबे गेल रहली रहै।
ओ एहि से तनी ज्यादा जमीन है न हूँ। तनिका अब ई सब बुद्धि सीखु तनिका क भगवान के नाम बड़ी प्यार से बड़ी आराम से ले जा ले तब ने भगवान रोरा पर कृपा बनाई हन।
भग भगवानसँ हमर छत्तीस के आंकड़ा चलैत छैय।
अच्छा आ भगवान बिना कोनो कामो नहि होइ छैय पता है कि नहि है।
इहो हइ लेकिन भगवान सममे नहि बनैत छैय नहि पटैत छैय।
काहे कड़म करम तऽ ने भगवान आशीर्वाद दिहेन, कड़मे न करम तऽ कहाँ से भगवान आशीर्वाद दिहेन।
कड़म करे जाइ छी कांड हो जाइ छैयतब हमर एहिमे कथी गलती।
अच्छा लगैत हे कि पिटायके फेरो ओरा मन करैत है।
हूँ हूँ भगवान से भगवान से जे चीज माँगै छी भगवान ओकरो उल्टा देऽ दै छियनि तऽ हमर एमे कथी गलती हई।
ओ रौड़ा हँ हँ
आवाज आय छी।
हब अब आवाज एलक अब ने ऐसे न बोलल करू तऽ बोल है ऐसे जैसे लागल है घर मे खनबे ने मिललै एकदम बुझाल मेहरायल रहे दिन रति अथि खाउ चना के भूजा फाकू, तब बढ़िआं से बोल। हँ। ह हम आइने बाते बोलली, तनिका सामने वाला आदमी केऽ हँसा दैली। तनाकऽ भूजा खायब ने चाहे मिर्ची। हरा मिर्ची सुनैली, कि अभी बड़ा सस्ता भेल है। बीस रुपैआ के आधा किलो मिलै छै हरा मिर्ची। ह खूब आधा किलो रोज खरदल करू। आ खूब कच्चे-कच्चे चीबा जायल करू। एकदम आवाज साफ हो जायत की।
नाम हमर सुग्गा हइ रहै, एकरामें सुग्गावला काम थोड़ी करब।
हँ, हँ हं-हं। नहि तऽ ओ सुग्गा तऽ खा लै लाल मिर्ची। है कि ना।
हँ खइ छी।
हँ। तऽ खूब बढ़िआं से एकदम लाल मिरचाइ खाउ, आवाज के साफ बना। नाउ है कि ने।
हू।
हूं, कहिले। कि हमरा एगो काम रहलक हरोड़सँ।
हँ बोलू ने कोन काम।
कहम कि जहिया फोन करले तहिया कामे। कहैत रहल। कामिल आदमी के तनिका ज्यदा न लो। खोजलै काम करबाबे ला है कि नहि हे।
हँ कामिल ल आदमीे सब ज्यादा खोजैले काम।
हँ। सबसे बड़का बात है कि, जे क देवले ओकरे ने कहल जाले जे करबे ने करते। ओकरा लोक कहेला कहते, है कि नहि हइ। ह एकबेर कहबै एक बेर न। कऽ देम कऽ देब दुोबारा बेर में नाकर- नुकर। करम तीबारा बेरमे न कऽ देम, तऽ ओैसन आदमी के थोड़े ने कहबै। ओकरा कऽ देललै खुशीसँ कऽ देलै, चलते ओकरा फोन करै लए।
हँ बोलू ने, कथी काम हय, कथी काम रह लगै बोलू।
की। हमरा जैस अभी बड़ी गैस सिलेंडर के एकदम किल्लत हो गेल है। ररोड़ा सबके बगल है कि नहि है।
गैस सिलिंडर तऽ हमरा इह खुदे नहि है। चूल्हा पे खाना बनै छै।
मतलब, जे लए हम फोन कयली ओ दुःख हमरा लगले रै। देखेेलहु वहाँ तक से व्यवस्था हइ चूल्हा-उल्हाके तब बनि जाइ छै। हमरा सबके तऽ बिलकुल बे यहाँ कोन चलाबे देते सबके यहाँ टायर्स सबके सब। खराबे हो जेतै, कड़ी हो जेत, कहतेै कि आजे घरमें से निकल। बाहर निकाल देते इ आदमी, कहैले।
इंडक्शन लेलु न तऽ।
एक बड़ा बिजली बिल लगै छै इंडक्शनपर। इंडक्शनवा तऽ रखलही हतियै कि मतलब अपन बेरा कुबेरा लए जैसे खतम हो जेत- तऽ कथी करबै? बनयबे करयली। लेकिन अ लाइटो के देखबे करहली गर्मीमे बड़ा ने लाइट कटैत छै। आब इन्भर्टर पर थोड़े न इन्डक्शन आदमी चला लेतै, हइ कि नहि। अ तऽ आब नहि जखनी रहलक तऽ ओखनी तऽ दिक्कत हो जाइ छै। आब बच्चा के ओ इसकुल है, कॉलेज है, तऽ ओकरा टाइम पर खाना मिल चाहबे करियै। इ आदमीके ऑफिस जायके हइ, तऽ ओकरा टाइम पर उम्म भोजन-भात चाहबे करियै, तऽ सबके तऽ टाइम टाइमिंगे चाहियै ने, लेकिन लाइट के कोनो टाइमिंग थोड़े रहलै कि रउरा अखनी हइ तखनी न हइ, ओहे वला बात हइ। आब कहे हमरा तऽ कुछ समझे मे न होइते। हैेलो, सुनू न, कोइ जैसे कि कोई गांवोमे उंओमे होतइ, तऽ अगर जादो पैसा ले के अगर देबे के चाहतथिन या तऽ ऐसे दे देथुन कि हम उठेबै तऽ हुनका दे देबै आ ना अगर ऐसे नहि देथिन तऽ हमरा ककरोसँ लेेक करके जादे दाममे हमरा दे दू खरीदके गाँव में अगर कोइ उठाय ले
ईहाँ से तऽ ईहाँ तऽ पन्द्रह सौ अठारह सौ ऐसे मांगैत छै।
गाँववला लोकसभ?
हँ, गाँववला सभ।
अच्छा, तऽ कोइ बात नहि। हमरा एगो पन्द्रह सौ तक अगर कोइ देबयके चाहतै ने तऽ हमरा दूगो खरीद के भेज दू। कहम तऽ रउरा हमे एकाउंट पर तीन हजार रुपैआ भेज देम। आ नहि कहब तऽ कैश भेज देम। जैसे रउरा कहम, ओइसे हम भेज देम। हमरा गाँवमे दू तीन आदमी से बात कऽ लू। जे देबे ला तैयार हइ ने जेकरा यूज मतलब न होइत हेतै अब जे बाहर रहैत होतै, ओ आदमीके तऽ नहिए ने यूज होइत होतै। चाहे अह उम्म हैंया के तऽ उठा के रखे लैत हेतै, चाहे जेकरा एक्के दू आदमी परिवार मे होतै, तऽ ओकर सबके तऽ दू महिना तीन महिना चलि जाइ छै, तऽ उहे लोग ने देतै। आ कहली ह
बोलू बोलू ना।
तऽ अगर देबयके लेल तैयार हइ तऽ अहाँ ले के भेज देम।
हँ, भेज देम। देखब आ जाके बात-उत करम। ऊ देबे ला रेडी होतै तब हम भेज देम।
ओ तऽ सुनू ने
कहू।
एगो हम बात कहली कि एगो तऽ हमरा सिलेण्डर रउरा भेज देब ठीक हइ। आर मम्मी-उम्मी ठीक हेतन मम्मीओ रउरा कहैत हतिन कि जाउ हमरा बेटाके फोन करय ले, कोनो कामे अढ़ावले। उम्म?
आ अइसन नहि कहैत छै आ हम।
हाँए
अइसन हमरा मम्मी नहि कहै छै।
हँ ननू कहला? नहि तऽ हमरा लगैत रहले हे कहीं रउरा मम्मी कहैत होइन कि जब फोन करले तऽ हमरा बेटा के एगो काम अढ़ा दे
उएह इसभ हमर मम्मी ना कहै छै।
ह्म। कहली कि कथि कहलियै रउरा फोन पर हम रिचार्ज कऽ देेले रही। पता चललक?
जाह हम, हम तऽ अपन दोस्तोसँ करबा लेली ते रिचार्ज।
हूं।
हम तऽ अपन दोस्तोसँ रिचार्ज करबा लेलियै रहए।
हम क देली हे, एक सालवाला।
नऽ, से हम त तऽ हमर ती सौ पैसठि रूपआ वाला तीन सौ उन्नचा। जे प्लान होइ छै, ऊ दिखाबै छै।
ओ तऽ हमरा लगै छैे, कि हमरा से पहिले ऊ कऽ देेलै होइ हे न। तऽ तऽ अठाइस दिन में खतम जब हो जायत ने। तऽ जे हम एक साल वाला करा देली हे। ओ अपन चालू हो जायत।
ओ।
हूं। एक साल वाला रिचार्ज हम करा देलियै, कि एक साल निश्चिन्त रह हमरा जब-जब काम। जरूरत पड़ैत अपन फोन करैत रहब हँ, हँ का।
हँ।
हूं।
हँ इहो बात है, वैसे भी तऽ रौआ गलती कर देली। करबा के हमरा नंबर चेंज करे, रहल एकरा।
काहेला।
हमरा तनिका, भी आइ पी, नम्बर लेबै एकरा।
अच्छा अपन लैत रहम, ई तले अपन एक साल करा देली तऽ अपन करू ओसँ बात। हमरा अच्छा नहि लगलक, ओकरा कल्हे कहली कि फोन में रिचार्ज नहि हइ। तऽ हमसभ तऽ अपन साल भरके एके बेर करा लेली, तऽ बौआ रहे न हम कहली कि। कर दो बौआ, अंकल का भी अपन। तऽ अपन बौआ, बौए कऽ देलक हमरा सब बौआ पुछबो ने कलै कि हँ कितना दिन के करे। कह गी करे केहि। कऽ देलक तऽ कहैतै, मम्मा एक सालके करि दियै है, हम कही ठीक हइ अच्छा बात हइ बहुत बढ़िआँ कर दलहुँ। आ। तब ओर घर में मम्मी-पप्पा ई सब ठीक हतनि, पप्पा ऑफिस जाइ छनि कि नहि जाइ छनि अभी।
हँ, जाइ छियनि पप्पा आँफिस।
हूं, तऽ कहय ले। की अथि। हमरा सिलेंडरबा भेज देब, आ एगो बात कहली हे कि हमरा ने तनिका सा अथ। अथी जैसेकि हम ने खाली गहूँमके रोटी न खाइ ले। ठीक हइ, हम्मे जहिया से तबियत खराब भेलक ने।
हूं, हूं हूं, कहू ने सुनै छि, हँ हँ।
खाली हम गहुँम के रोटी न खायले, हम गहूँम में न। ओ कथी गुलेटेन, कुछो अलै ने।
हू, गुलिटीन।
ह। हँ तऽ ओकर कद मात्रा ज्यादा होअलै, तऽ हमरा डॉक्टर क देलक डोड़ा के ओहि में। चना आर अथी, कथि कहै छै जओ। और बाजरा तीनो रंग के अत्य प। खुआबै आ तब ओकर रोटी बनाके खाइ लए, तनिका मोटा रोटी बनाक। हूं। त कहिले कि रुड़ो बगल उन्ने मिलतै जो अथि चना त खैर इनहुं मिल जाइ छै, जौ बाजरा ई सब मिल जैत सही रेट पर, मिले लै त एनहु मिलले लेकिन बड़ी दाम कहै छै।
दाम त कहियो कहतै यहाँ बाजरा त नै मिलतै जौ मिल जेतै।
हं बाजरा गाँव मे त नै मिलतै, बाजरा हमरा लागैत कि बाजारे में मिलतै है कि न।
हुं बाजरा एन्ने ना ने होइ छै, बाजरा लागि जायके होतै पटना के ओइ पार
हुं उं अ अच्छा अथि चना गाँव में मिलतै कि चना बाजारे से लेबे के होतेै।
चान मिल जेतै मिल जेतै गाँव मे।
हुं त मार्केट मे अभी वह साठ सत्तर अस्सी के पास चलै छै। त कथि गाँव में दस रुपआ सस्ता होतै पाँच रुपआ सस्ता होतेै या न होतै।
हुं।
त ठीके हइ त सुनु ने।
कहु।
अगर मिल जेतै ने त हमरा सब दस दस किलो पन्द्रह पन्द्रह किलो भेज देै मिलैके, ठीक ह।
दस दस पन्द्रह कि करबै?
हुं, का करबै कि अभी एके बेर पिसवा करके समझली ऐसे त जा रखे से फड़ा न लाग जेलै उ त अथि अभी जेना गर्मी है तऽ पै रहल है कि फाड़ा लग जाइ छै, सब के दस दस किलो पन्द्रह पन्द्रह किलो रहतै ने त सभके एक बराबर करबाके जैसे कि बाजरा दस किलो आ चना दस किलो और अथि जौ दस किलो आ ओहि में फेटवा देबै बीस पच्चीस किलो मुँह अथी गेहुँ आ सबके एके बार लेट के पिसवा देबै किए आरामसँ हम छओ महीनाके लेल निश्चिन्त रहबै। ओ आ हम खयबै त अपन बच्चो सभ उएह खेतै।
हँ सेहो बात छै।
सेहत के लेल भी फायदेमन्द रहतै ने, अब हमरा देखली कि हमरा कहियो एगो सर्दी बोखार नहि होइत रहै त हम बीमार पड़ि गेली। आ ओकरा त जनबे करलियै कि बच्चा सभ है य ओकर सब के त खान पियन, चाट है चाउमीन है त हाई है त हाउ है दिन रात बिना मतलब के चीज सब ठेला परके होट होटल के खाइत रहे छै, सबके अपन अपन शरीर से प्यारे न है भविष्य से प्यारे न है लेकिन
नहि ईसभ चीजमे, ईसभ चीज पर रोक लगाउ। गाँव उं मे त ओ सब, गाँव, गाँव ओते तब ने ओकर सबके पता चलतै कैसे खान पियन होइ छै।
बच्चा सब आजकल के बात सुनै छै, ओकरा सबके त कहैये त कहतै कि ना हम ये खा येंगे त हम घर में त नहिये बनाबली लेकिन बाहर मे बच्चा सब की करै छै नहि करै छै से हम कि जान गेली।
हँ
वैह बात है अपन जाय दियौ अपन जे करैत हइ से करैत है, हमर जे कर्तव्य हइ से हम अपन क देले हो कि नहि महतारी के कर्तव्य होइ छैे उहे ने करै छै, बच्चा के तऽ अपना मन से अपन- अपन जीवन जियए। रहल है कि नहि।
हूं।
आओर, आओर सभ कहू न आओर सभ ठीक है।
हँ आओर सब, हाल समाचार सब ठीक हे है।
आंह।
ठीक हइ, ठीक हइ।
लगैत हेतै, कि जैसे सुतल हतै ओैसे बोलैत हेते, तनिका ठीक से ने बोलू।
ना तहंका अथी हइ, इहे काम त करैत रहली।
कोन काम अखनी करैत हतै।
इहे मैट- उट रूमके हटाबैत रहल लिय।
हं, बड़ बिछौना इसभ हो गेलै।
हँ हो गेल बड़ बिछौना।
अच्छा तऽ आओर सभ।
आओर सभ ठीक हैय।
मम्मी उम्मी सभ ठीक हैतन ने एकदम बढ़िआँ से।
हँ ठीक है तऽ मम्मी। ठीक हथिन मम्मी।
ओ अच्छा तऽ कहलियी हए।
कहू।
जे हमरा सेलेंडर आ ओ सभ सामान भेज देब, ठीक हइ। आ गाँवमें अगर। आओरो कोनो अइसन चीज होतै, जे हमरा यहाँ नहि मिलैए। अगर सस्ता-सुभिस्ता होतै तऽ हमरा ओहो भेज देब, की।
ठीक।
आँ।
हँ भेज देब।
ए एको बात कहि के। एगो आओर बात कहू, हूं, कहू कि खाली कामे। पर कामे अराहबैत है, तैले। क अथि है रओरा कने, कोई मतलब काम-उम करे वाला कोइ औरत -ऊरत। चाहे कोइ जेंस- उंस जैसे घरमें। झाड़ू हो गेलक, पोछा हो गेलक, ईसभ करयवला कोइ हइ।
हँ यो घरनी माय हथीन बोलू ने।
न नहि तऽ जैसे कि उ। ऊ तऽ रौरा कने करलन तऽ ओ हमरा कने यहाँ थोड़े अथिन, हमरा परमानेंट। चाही, कोइ अगर गाँंव मे रहतीयै। म जे मतलब, अच्छा से जिम्मेवारी रुप से अपन काम-धाम करै। आ परिवार के अपन देखरेख करै, जैे हमी कभी डॉक्टरे। न चल जाइले देखाबे-उखावै, चाहे कुछ हो तऽ यहाँ रहतीय अपन खाना- पीना जे मा। तिये से हम देतिय रे, जे ओ कहतिये ओहि में कोई कमीयो न ओकर साड़ी, कपड़ा, खाना-पीना पैसा। आौड़ी जे कहतै से हम दैतिय। लेकिन हमरा एगो जिम्मेवारी पूर्वक काम करैवला आदमी चाही।
न यहाँ रहती रहै, तो घरे जाके। काम कर सकले, लेकिन वहाँ घरे रहके न करते कोनो काम।
देखतीयै ने कि अगर कोइ तैयार-उयार होतीय रह तऽ। अगर मिलत कुल तक तऽ।
हम पूछब, पूछ सकलियै अब तऽ ठीक स तऽ नहि बता सकलियै।
ओ। तऽ सुनू ने अगर कोइ होतय अइसन। कि जे मतलब तैयार हइ आबयके लेल, काम करैके लेल तऽ तनिका हमरा। कहती र, तऽ हम अपन हिनका से बात-उत करती र, रख लेती। रह मतलब हमरे कने रहतियै, खतियै-पतिये एतहीं सब अपन।
खतिय-पीतिय।
हँ। मतलब, खाना-पीना सभ अपन एते ही रहतियै रहऽ सभ ओकर। ठीक ने। आ जे पैसा कत्ते होती से अपना दे देतिय र, अपन घरो अपना परिवार के भेज देतियै र। ह। नहि कहतियै तऽ ओकरा एककाउंटेमे हम डाल दैतियै रहै, जैसन कहतियै वैसन हम करितियै रहए।
हँ, पूछम हम, पूछिके बतैब।
अगर देखती रहे ने, अगर मिल जती रहै ने तऽ बड़ा उपकार ई चीजके हम सच्ची में मानती र। उइसे तऽर हमरापर बहुत उपकार अइसे ही पहिले ही सँ हए लेकिन। ई काम अगर हमरा हो जेतक ने तऽ सही में हम कथी कहू। आब हमरो से न होइ छै, हमर जहिया से तबियत खराब भेलक ने तहिया से हमरा से उतना झाड़ू- पोछा ई सब। न लागै अइ, लगाबै के अइ हमरा सफाई वाला। हमरो बीमारी हे त हम तऽ कर देबे करैली। लेकिन ओ तरीकासँ नहि कर पबै छीयै, तऽ अगर मिल जेती रहए। अच्छा तऽ अपन, हमरा भेज देती रहऽ की।
हँ ठीक है भेज देबै हम, देखबै बात करके होते कोनो ले।
कोनो अऐसन होतियै रहए न, लड़कियों -उड़की कोनो होती रह तऽ अपन भेज देती रह तऽ ओकरा। अगर पढ़ती-लिखती त हम पढ़बों- उढ़ेबो करती कॉलेजों -उलेजों में एडमिशन करा दैतिय, न पढ़ती। प लिख दी तऽ ओकरा हम बियाह-शादी सभ करा देती रहऽ। आँ, हम सभ खर्चा उठैतियै रहए।
हो जेतै, इतना कर दे तऽ कोनो। जाय लागि रेडी रहतै।
कोइ जे काम करैत होतै, उहे अपन करतै तऽ हम सभ ची। त कहल। किया करके, हमरा कर अपन समय देते तऽ हमरो ते जिम्मेवारी ने य सबसे बड़का बात की। कोइ अबो, अगर कोइ जेंस होतै ने कोइ लड़कों-उड़को होतै कोइ मतलब जे भी। जे अपन काम करे के लेल इच्छुक होते, कियाकी आजकल के समय में केकरो से जबरदस्त। तऽ कुछ न कर सकली है न। तऽ अपन अगर कोइ तैयार-उयार होतै आबैके लेल तऽ हमरा देती र। की।
ठीक।
हँ आ अथि सुनु ने, कहिले। हेलो।
हँ कहू ने।
यहाँ भेजबै अगर ओ, ई रिक्शा बला तऽ, कितना लेतै पाँंच सए के छओ सए?
छ सो, ओना पाँचे सो लेतै।
हँ तऽ, जे रोअड़ अपन जान पहचानके आदमी होय ने, ओकरे हमरा भेजम, ठीक हइ।
अपने हम अहाँकेँ पहुँचा जायब।
ए केना चीजर उड़ा कैसा लग आ जाम
ए हमरा गाड़ी के कमी हे। ककरो गाड़ी उठायमे दादके लिए।
अच्छा तऽ ठीक है, जैसन होतै ओसन अपन देख लेब, ठीक है ने।
ठीक।
एन्नेऽ आयब अपन तऽ देख लेब, अपन कइसे की होइत हइ, ना होइत हइ। तऽ अपन आ कर केऽ देख लेब। आ हमरा दे देम, आ जरूर अपन काम उम होइ, कुछो अगर एते मार्केटिंग उर्केटिंग। करै के होइ, तऽ अपन क लेब खरीद -उरीद लेब चल कर खरीदबा देम।
हँ हमरा किनेके ह, जुर्ता कीनय के है।
अच्छा ठीक है, तऽ जूता कीनू, छत्ता कीनू, घड़ी कीनू, जे कीनैके है अपन आयम अपन खरीद लेब। हमही चल चलब चाहे, बौआ सब रहते तऽ बौए सब चल जायत, जेकरा जोड़े काही आजकल के लैका सबके तऽ, पसन्दो तऽ अलग होले ने, हमसब तऽ बूढ़ पढ़ानिया कोन पकड़ै छै चीज। तब बेस खरीदियोके अबै छी कपड़ा कहै छी जे इहे ए कह ले कि हमर सभके पसन्द, अब ओतनाालके थोड़े ने पसन्द अतै। बच्चास सभ।
हँ नहि, हमरा जारा न हमरा एगो हँ आबै छी आज जादा ने, एगो कुर्ता -पैजामा एगो जूता! एगो घड़ी। बस एगो चश्मा एगो चैन लेबैके है।
हुँ, हुँ, एत जे बनै के है, काड उड नेताजी बनयके हइ?
नेता तऽ न बनेके है।
अच्छा तऽ नेता न बनम तऽ अभिनेता। तऽ अभिनेता बइन जेब। का।
त हमरा पसन्द नहि हइ, हमरा अइसे चाही। तऽ जाइ, कहै कि हम। हमरा कुर्ता -पयजामा हमेशासँ पसन्द हइ, आ कही जाय आइ छी तऽ कुर्ता पयजामामे। अलगे एगो अथी होइ छै, रुआब!
स्वेग अबै छै, बिहारी स्वेग का।
ना, बिहारी स्वयके बात नहि है, कुर्ता पैजामा हो गेलै। ऊपरसँ गमछा टाइपमे ही रहयो। सोल ओरलू, नहि चप्पल पहिनने रहू, तऽ आओ अलग एगो मतलब फीलि्ंग आबै छै, सबसँ हटके एकदम। बरवला फीलि्ंग आबै छै।
हँ, ओ तऽ हइए हइ। सभ आदमीके अपन अपन पसन्द होइ छै। आ कहली ह कि हमरा जे आम रउरा अथि आम भेजने रही आ अथि दूध समझली? बड़ा ओकर बड़ाइ भेलक। हम जेतना लोकके जे डेरा मे देलियइ उतना लोग एकदम कि कहाँ से मंगाई हैं कहाँ से मंगाई हैं? हमको ही मंगा दीजिए हमको। हम कहलियै हे तऽ हम कह करके मंगयली अब हम तोरा कहाँ कहके मंगाबे जाउ।
हम सोचै छियै कि एकरे एगो बिजनेस खोलि दैके।
तऽ इहो बढ़ियेँ कहलि अगर रउरा जानैले अगर रउरा वहाँसँ उठा करि कऽ खाली यहाँपे हमरे सभके सोसाइटीमे अगर रउरा डिलीवर करैत हथिन ने तोरा बन्हिआँ अच्छा खासा रउरा पैसा हइ। काहेकि आज-कल देखू आज कल सामान अच्छा मिलैत ननू हइ। आजकल हर जगह एकदम केमिकल यूज करै छै आदमी। हर जगह दिखाबा हो गेल हइ। अच्छा एकदम गुणवत्ता वला चीज न मिलै छै। आ जब गुणवत्ता वला चीज मिलैत छै ने आदमीके तऽ आदमीके पैसो देबे मे न अख- रै छै। हइ कि नहि हइ? इहे बात हइ। हँ तऽ उम्म कहली कि जैसन होतियै ओइसन अपन देख लेती रहे अगर रउरा बिजनेस इहे करयके मोन हइ तऽ इहो रचरा करतै, लेकिन पहिले अपन जे हय से अपन पढ़ाइ-लिखाइ सारा कम्प्लीट कऽ लू, ओकरा बाद पैसा तऽ जीवन भर आदमीके कमायके हइ। हइ कि न हइ? अपन कॉलेज-उलेज पूरा करू, ओकरा बाद जे हइ से अपन करैत रहम। हइ कि न हइ?
ह्म।
हँ, और मम्मी पप्पा ई लोग घरमे सब कोइ ठीक हतन न
हँ, सब ठीक हथिन।
और नानी-उनी घरमे सब कोइ?
नानी घरके काहे बतइयै ई अर
काहे? का हो गेलऽ?
अह बुढ़िया नानी चल गेलखिन न।
अच्छा। तब नानी-उनी आओर हतन न? बड़ी नानी ई लोग तऽ हैए हेतन बड़े नाना जी लोग।
हँ, हथिन। हँ, ठीक हइ।
अपन नानी ठीक हतन?
हँ, अपन नानी ठीक हइ।
तऽ नानी कहाँ, ममहरे रहलन कि गाँवमे रहलन?
गाँवमे।
ओ, तऽ उहाँ हइ कि नहि गाछी-उछी ईसभ?
वहाँ के ओत्ता हमरा न मालूम हय अब।
ओ, रउरा ना हइ पता, नै? ईसब मम्मीके पता हैत न? मम्मी जा उ लेन कि न?
ना तऽ ना जाइ छै मम्मी।
रउरा मम्मीके अपना घरेसे फुरसत होइ तब न कहीं जइहेँ।
हँ।
ओकर जीवन घरेमे खत्म होइत रहलै। दिन भर घरेमे काम करैत करैत। एको मिनटके हमरो सबसे कत कत दिन पर बतिये लथिन कहियो एक सप्ताह पर हमहीँ फोन करबै त बात या लथिन नै त कहां बतिया लथिन
ह ह ह ह
हुनका फुरसते नै रहै छै, कत ने कोन दुनिया मे बिजी रहल हथिन। ओयजा मम्मीए न रहै कुछो मे ड्यूटी उटी करैत रहला नै
हां मम्मियों करैत रहले हे ड्यूटी
त अभी करलन की ना
अभी एगो काम आएल हय ओहीमे करै छै।
ओ हां त ठीक है तब कहाँ से आरो फुर्सत मिलतै घर के काम ठाकुर जी के सेवा आ तब ऊपर से नौकरी ड्यूटी कहाँ से, बड़ा मेहनती आदमी हथिन ऊ ओ एकदम लेकिन किछो कहो तोरा सब पर बहुत हुनकर त्याग है, है कि नै
हुं।
तब तोड़ा सब हेल्प उल्प क देली कि न खाना पीना ई सब बनाबे उनाबे मे
कभी कभार क देलै
कभियो कभार
ई कुनु बात भेलै कि कभियो कभार कर देलियै, तोरा सबके तऽ् एकदम समय से चाही कि की एक और उ झाड़ू पोछा ई सब लए आ रखले हैत कि न रखले हैत।
हां रखले हैत।
झाड़ू पोछा करय ल त अबैत है न ओ। तब और सभ ठीक है हमरा लगैत हो कि तोरा बात करयके मोन नहि हइ ने।
ना बात करे के मन है तनिका फोनो पुरान हो गेले ने से स्पीकर तनिका काम न कर। करै छै।
त जूत्ता छत्ता ईसभ लेबय लए जे बेचैन हेतै से आ ओ फोने खरीदै लए।
नया फोन एगो ले लेब मम्मीवला एगो मम्मी एगो नया फोन किनले है ने। त मम्मी के इवला फोन दे क मम्मी वला फोन ले लेबै।
त तम। मम्मीके काम उम करैवला फोन दे दिहन।
न मम्मी आइ फोन ले लेय त हम। मम्मी से ई व ले लेबै फोन देबै सैमसंग वला आइ फोन ले लेबै।
हुं। आ मम्मी कैसे काम करीहेन त मम्मी त जरूरतै छैन तभिए ने मम्मी आइफोन ले लेे होइ हन।
आब मम्मी आब सोचिये छै।
न अगर जरूरत है त आउ हमे एतै खरीद दैव।
न अभी न लेब।
त हम पैसा न लेब।
नहि पैसाके कोन बात हइ अभी तनिका दिन बाद लेबै। अभी हम गाड़ी एगो सोचले लेबेके ओकरा बाद गाड़ी लेबैके बाद।
हुं।
आ फोनमे कहि साठ हजार रुपैआ फँसाएब। ओहे कहि गाँंव मे एक कठा ना लिखवा ले भै।
इहो सोच ठीके है।
बहत्तर हजार रुपैए गाँवमे कट्ठा बिकै छैय अभी।
हँ तऽ ठीके हइ अपन उएह सभ करू जे रउरा सभके ठीक बुझायइ उएहे करू ठीक हइ।
हूँ।
ठीक है तऽ प्रोडक खइले ठीक।
ठीक।
ठीक।